हेलो
हँ की ठिक छी।
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी।
हूॅं बढ़िया
खाना पीना खेलंउ और स
खेलउं अहाँ खेलउं?
खेलौं। की सभ खेलियै
हम बनेने छलहुँ हन दालि, भात, सब्जी
की करय छी?
पड़ल छी ओहिना अहाँ की करै छी।
हमहूँ बैसल छलहुँ
अहाँ वैष्णो देवी गेल छी?
हँ गेल छियै।
हूं बड्ड ऊँच छथिन्ह माता रानी के मन्दिर
हूँ बड़ उॅंच छथिन्ह। आओर कहियौ
खूब नीक लागै छलै जायमे घुमय मे
हँ बड्ड नीक लागै छलै हें
आओर कतौ गेल छथि मन्दिर ई
हँ शिवखोड़ी छलै हन गुफा बहुत अन्दर तक छलै।
ओ आओर सब कहियौ।
आओर सब बढ़िया
हँ हरिद्वारो गेल छी?
हूं हरिद्वार गेल छलहुँ हेढं गंगा नहाय ल
आओर सब हमहूँ गेल छी हरिद्वार नीलकण्ठ महादेव लग सेहो गेल छलहुँ हम राम झूला, लक्ष्मण झूला सेहो सभ घुमि कऽ एलहुँ
आओर कहियौ
राति मे खाना की बनतै?
रातिमे एखन नहि सोचलियै हन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
बर नहि कट
किछ काज-ताज करय छी कि नइ, कि बैठले रहय छी।
घरेके काज करै छी, खाना-पीना उहे बर्तन झाड़ू, घर में कम काज रहै छैय।
बड्ड काज रहै छैय। आओर।
बारी के। तखन आओर सब कहियौ।
बढ़िया, गाँव घूमय ले नहि गेलहुँ गरमी छुट्टी में।
नहि गेलियै।
किये, की बात छैय।
नहि गेलियै अहि बेेर, हमर बुच्चीके दसमी छलै ने ताहि दुआरे नहि गेलियै।
हूँ।
दसमी में गेलै हें न।
हूँ, हूँ। अगिला बेर बोर्ड परीक्षा हेतय ओकर।
हँ, अइ बेर बोर्ड परीक्षा छियै हुनकर।
ह आओर सब तऽ बढ़िया। खाना में कुछ बनेने छलहुँ, हन।
दालि, भात, सब्जी बनेने छलहुँ, अहाँ गाँव गेल छलहुँ।
न्अ, कहाँ गेलियै हम।
नय गेलहुँ।
उहूं, नहि गेलहुँ।
हू।
हमहूं। पढ़ै छियै ने, इसकुलसँ एलियै तकर बाद फेर अपन।
हूं। आब ट्यूशन जेबै ने।
हाँ, जेबै साढ़े सात बजे, ऑनलाइन क्लास करै छियै।
हूं, हूं मेहनत करू। आ आब सभसँ पढ़ाई-लिखाई सभसँ नीक होइ छै।
हां, से तऽ होयते छै।
हूं।
भेल-पूड़ी बनेनैय आबैय अहाँके।
बना लै छियै।
कहियो बना कऽ खुआएब हमरो।
हँ, बनाके खुएब, ऐब तखन ने खुएब बनाके।
एबे करबै।
हँ तऽ।
बृन्दावन गेल छी।
नहि गेलहुँ, वृन्दावन नहि गेल छी। अहाँ गेल छी।
हमू कहां गेल छी। बृन्दावन छै बस।
हँ, सुन्दर छै।
प्रेम मन्दिर, प्रेमानन्दजी महाराजक प्रवचन सुनै छी।
हँ सुनैत छियनि, फोनपर।
ओ पापा तऽ नरक नारायण के दीवाना छथिन।
हुनका ज्यादा सुनैत छथिन।
हूँ।
अहाँ कि हुनकर सुनैत छी?
हम ककरो नइ सुनै छी। प्रेमानन्द जीके कनि -मनि देखै छियै।
हू।
बस हुँन के देखै छियै।
हुँ।
कुर पूजा करै लेल रातिमे, साँझमे मन्दिर जेबै।
नहि आइ नहि जेबै मन्दिर, त्रोदसि दिनके हम जाइ छियै मन्दिर साँझ दै लऽ।
त्रोदसी व्रत करै छी अहा?
ह त्रोदसि के व्रत कोरइ छिय, महादेव के।
ह, अहाँ रोज मन्दिर जायत हेब।
हँ मंदिर रोज जाइ छी।
हू।
मन्दिर लगेमे छथिन ने महादेवके। तऽ अपन बच्चासभ स्कुल चलि गेलथि। नहा धो के चलि गेलहुँ पहिले मन्दिर, तखन एयलहुँ तऽ खाना- पीना बनेलहुँ।
लेट बड्ड भऽ जाइत हेत।
नहि, बच्चासभ स्कुल चलि जाइ छथिन तऽ, जल्दी कऽ लेलहुँ।
ओना बढ़ल लेट होइत हैत।
हँ, हँ, बारह बजे तक एतऽ मंन्दिर बन्द हो जाइ छथिन ने। मन्दिर त ओइसे पहिले चलि गेलउ मन्दिर!
ओ।
ओएहमे सभ भगवान छथिन, महादेव! छथिन। दुर्गा महारानी छथिन, राम राधा कृष्ण छथिन, राम जानकी छथिन।
हु मन्दिर बढ़ नीक छथिन।
हँ बजरंग बली छथिन, आ लगे मे छथिन।
हूँ।
तऽ अपन चलि जाइ छियै।
की करतै आदमी, घरमे बैसल- बैसल।
हँ ताहि दुआरे अपन चलि जाइत छी।
हू।
आओर स कहियौ।
और सब बढ़िआ। और खा खानामे अहाँके कीसभ नीक लागैए?
खानामे, हमरा तऽ सबसे निक एकंच लागैया। गाँवक तऽ पर एत भेटबे नहि करै छै।
एरकंच।
हँ, हँ। एकंच के सब्जी कते सुंन्दर होय छै।
हमरा ओते नीक नहि लागैया।
हँ नइ हमरा बड्ड नीक लागया एरिकंच नीक लागैया ओकर चटनीयो नीक। ओकर चक्को वला सब्जी नीक लागैया लोढ़ाकेँ जे बनबै छियै।
हँअ।
आओर ओकर कचरीयोवला सब्जी नीक लागै ह।
ओहोमे तेल मसाला नीकसे दिऔ तऽ नीके बने छै।
हँ हँ ओ नीक लागैय हमरा। ओल नीक लागैय।
हुँ।
आओर आओर बाँकी सबकिछु ठीके ठाक लागैय। खाइए लै छी ई नै छै की नै खाइ छी।
हूँ खाय पड़बे करै छै।
अहाँके कथी सभसँ पसन्द अछि।
हमरा पनीर कोरमा पसन्द यऽ। चइनीज चिली पनीर।
बनबऽ आबैयऽ।
किछु नै आबैय बनबऽ।
बनब नइ आबैय मम्मी बनायत।
हूँ ।
और की सब नीक लागैय।
भेलपूड़ी नीक लागैयऽ।
हूँ।
सजमैनि नीक लागैयऽ तोरी नीक लागैयऽ।
हूँ।
घिया नीक लागैयऽ।
हूँ।
करैला नीक लागैय परवल नीक लागै।
करेलाके भरुआ नीक लागै य।
हूँ पतवल नीक लागै य। गोभी नीक लागै य।
हूँ। आओर एखन तैक। कटहर बढ आब फरै आबैत हैत खाइ छी सब्जी कटहरकेँ।
खाइ छियै बनबै छै मम्मी।
सब्जि ओकर निक बनै छै न।
हूँ।
कि
हूँ निक बनै छै।
तहन आओर सब कहियौ।
आओर सभ त बड्ड निक ठीक यऽ।
हूँ। ट्यूशन दूर पढ़ैले जाइ छियै।
नइ बेसी दूर नै छै बिहाहोमे गेल छलियै ककरो अहाँ? स्टेटस देखलूं।
हँ, गेल छलियै। हमर बहिनके न दिअरके बिआह भेल छलनि ने तऽ गेल छलियै न न हुनके दियरके बियाह देखय लए। हमरा लगैए नहिए देखने हेबै अहाँ।
अहाँके तऽ बहीनो सभ आयल छलय हन।
हँ, आयल छलखिन बहिनसभ।
हुनको तऽ दूगो बेटी छै। कतेक सालके छै?
एखन छोटे छोटे बच्चासभ छनि हुनकर। ओतेक पैघ नहि भेलखिन हेँ सभ।
हमहुँ जेबय आब ट्यूशन, तैयार हेबै। सुतल छलहुँ।
ह्म, टाइम भऽ गेलय?
एखन नहि भेलै हन।
एखन नहि भेलै हन? कए बजे जेबै? साढ़े पाँच बजे?
ह्म।
ह्म, बच्चो सभकेँ बहुते टेंशन छै। स्कूल जाउ भोरे उठिके फेर ट्यूशन जाउ, पढ़ू।
ह्म, अहाँ कतेक तक पढ़ल छी?
हम? हम दसमी तक पढ़ल छी।